हेलो हं आब आवाज आबैया
हँ अबइयै
आब अथी वाइ फाइ लऽ लेली नेटे बन्द कऽ देली नेट से कोनो टेसन होइ छै
एक मिनट के पैसा नय आबै छै
पता नय हम पूरा चीज के आइडि पूरा चीजके आइडिया नय है लेकिन सुनै छय दस मिनट तक कॉल चले छै तकर बाद अपने आप बंद भ जाय छै
हँ
से दीही ने किछमे दीही ने
तहन तऽ
हं
अगर एहन किछु हेतै दस मिनट के तऽ आठ रुपआ से तऽ अस्सी रुपैआ भेलै आ दस रुपैआ सं आबै करै वला के आठ रुपैआ आओर उठबै वाला के दस रुपआ एहने किछु छै सीम पढ़ने हबै ने फर्म भर कलो
किया ने हँ एने से हम कि छलै हँ उएह जे एतेक काल बात करियौ तऽ एते एना कऽ एते आबै छय
हूँ
पाँच टा कॉल करबाक रहय छै एक बेर में
अच्छा एकबार हम पाँचे टा काल कऽ सकय छियै
आ अलग अलग आदमीे के करऽ पड़त अगर एक बेर दस मिनट पुइर गेल अहाँके
अच्छा
एक आदमीे एक बेर दस मिनट पुइर गेल नेऽत फेर लगा उएह तऽ कहय छी एक आदमी के दस मिनट पूरि गेल त फेर अलग आदमी के कॉल करियौ तकर बाद फेर ओ कॉल बात भऽ जैत तकर बाद फेर सेम आदमी के कऽ सकैत छी कले नय होइत रहै छै से अब काल्हि खन समे आब कऽ लेतइ ताहि दुआरे नहि छै रोमा नय करै छै रोमोमे डाउनलोड कऽ दै छियै
अच्छा
तकर बाद नम्बर रोमा के मोबाइल अथी कहाँ छय पाइ कहाँ छै कोड केना एतै
कोन कोड अच्छा हं
नय अथी आबै छै ने लॉगिन करबै तऽ कोड
हूं हूँ
तऽ जे लड़की अहाँके कहने रहै तकरो लग तऽ हेतइ ने नम्बर
हाँ
एक बेेर ओकरा फोन कऽ लेबइ उठ भऽ गेलै सुतल आय
काम लत
गर ल त अहाँके तऽ कटहर बनैत छय
तऽ जूही कहिया एलइथ
कहाँ एलियै
एतयत ने
पता नय भगवान जानी कहै छलै नहि आबऽ देत की भात पता नय ओकर सहो बहुत लफरा छै
ओ हुनका आबैयो नय दै छैन आबैयो दै छैन
ठीक हो जाइ छ्य
हमरा अथी के कहइ छै भऽ जेतै नेऽ त हम मां ओ मे डाउनलोड करबै नेहो के
हूँ सहै तऽ हमहु कहलु है तहन तऽ सब आदमी के सब आदमी कहि देबय फोन कऽ लेथिन आ की हेतऽ उएह कहलहुँ भऽ जेते तऽ ठीक रहतै सभ आदमी
एक दोसर के
हं सबसँ इहै पर गप्प कऽ लेब
हां तऽ दिक्कत की छै
सेहै ने खाली लेकिन फोन कऽ कऽ कहअ पड़त कि ऐप ओपेन कऽ कऽ बैसू किया तऽ फोन तऽ दिखै नय छै हमरा नय तीन मिनट छत्तीस सेकेंड आ ओहिमे भेल छलै
जे झकझक लगे ने, किएक करै छी? रोमा जो ने खोग न।
आओर सभ कहियौ?
आओर सभ ठीक अइ अहाँकेँ वेस्ट दिल्ली पहुँच कतय छै वेस्ट दिल्ली
त पहुँच हले।
पार सही आर मिशो वला। ई तऽ दिल्लीसे निकल ह तऽ पहुँच जाय जल्दिए तहन ने।
पता नहि की करतै।
हूँ।
ठीक। कोनो
हूँ। नहि किछु नहि होइ छै, नहि म्यूट नहि सपीकर
हँ। बस पाँच मिनट पुरे वला है।
दीदी फोन खाली रहै छै, अथीके
करय लै‌ कहलियें।
अच्छा, गे बौआ न नहि घर। के कहलि बेबी कहै छै?
एहिमे जे पैसा एतै से कतऽ लिखेतै।
ओ अथि जे खोले छियै तऽ कोनामे दहिना साइडमे ऊपरमे कनिकटामे लिखल छै पेमेंट ओकरा टच करबे तऽ ओहिमे देखबै पैसा पैसा जहन आयत। तऽ निकालयके ऑप्शन आयत फोनपे, जेहिर अहाँकेँ लऽ कऽ से लऽ लेत।
बादमे कोनो प्रॉब्लम तऽ नहि हेतै ने।
ह।
अवन्ती बारह सए रुपैआ एक दिनमे कमाइ छियै कते आदमीसँ बात करै छै। भरि दिन।
ओ तऽ फ्रेये रहैत छै किछु करतै ओ तऽ फ्रिये रहै छै। कहै छै, ने एगो ओहि घरक बेटा छै, एगो अपन बेटी छै,
अच्छा। अ
कथी बेटी एहि पक्ष मुक छै।
अच्छा।
आ बेटा ओहि पक्षन छै।
ठीके छै।
बेटी बड़ा निक छै, बड़ सुन्दर बातचीत करेमे सेहो
जेल बनबे छै, ने फॉर्म फिलअप करै छै, हेलो। हेलो।
हँ, हँ। हँ कहियौ ने।
जकर फॉर्म अथि सब फिलप करै हँ कहलौ जकर फॉर्म सब फिलअप करै छैय ने हमरा लगै या ओकरो पैसा भेटैत हेतै एक आदमी पर। की
तऽ फॉर्म तऽ कथी ह तऽ केकरा नाम से अहाँके फॉर्म आयल रहा?
अहाँके? अवंतिका
तोहरना किछु क के छैय नहि नहि नहि। एशसँ किछु नाम छलै ओकर।
अवंतिकाके नाम छलैया काँहां छैय बिल्ली?
के छैय? सात मिनट उन्नीस सेकेंड भऽ गेल। तीन मिनट बाद ठीक छैय।
हूं
इहो लाथे अपना सबके पहिलुका जका बात हेव लागल।
तऽ कमसँ कम ई तऽ रहतै कि जे सहीमें अगर ओ चीज होत नहि तऽ फोने ठीक छैय। जिओ रीचार्ज कथी लए करबै छीयै ओहोमे तऽ पाइ लागैया ने।
सही बात।
सही बात
हू
हम नहि ककरो फोन कऽ दै छियै बुझलियै एखन।
अखन आहांमे ओ ऑप्शन नहि एयल ह ने।
नहि
अहाँके केओ कऽ सकैया।
आँ
हम फॉर्म फिल फॉर्म?
हँ
फॉर्म द कही रहल छी काल्हि सुबह कि परसुए साँझमे केलियै याद नहि य लेकिन केलियै। तहन काल्हि साँझमे हमरा मिलै ऑप्शन।
छैय ने।
के बाद होइ छैय हमरा आय चौबीस घंटा एक बजे हेतै दू बजे तऽ
ओ तब हो सकेैया हँ हँ दू बजे के बाद हँ।
कऽ सकैया आ हम काल्हि दू बजे कतऽ हम काल्हि साँझमे फॉर्म भरलियै सात आठ बजे।
बुझलियै
देखियौ ने कही भ सकैया आँहु अह में दू अढ़ाई बजे तक आबि जाय कही एहन होय पहिलोहो दऽ दैत होे तरा खाय ल को चोरू न समझमे आबै छ तऽ जून खबे ने
ठंडा आ य हो सकै
ओरा तँ रह दी धूर पी मम्मी ल नोदल ह हँ कॉल कऽ सकै छीयै आ ग्रुप कॉल सेहो होइ छै लेकिन ओकर ऑप्शन अखन नहि एलेा
कहलक जे फर्स्ट बेर में आबइ छै कॉलिंग के एक सए अस्सी मिनट तक करे के
अच्छा नय देखा लिया हम बार
हँ ओ टास्क रहय छै ओ कम्प्लीट करबै ताहिके बाद फेर आबऽ लाग
पाँचटा कल देखबइ छै खाली
अच्छा
जाहि में दूटा हम अहाँके क लेलहुं
क्या मिनट के से नय देखबै या
नय मिनट नहि देखबै या मिनट नहि देखबै छलए खाली जेनाकि अथी नय रहै ह किछो मे ऑप्शन देला ऊपर में लकीर जे पूरा करय जैयौ आगू बढ़ल जायत
हूँ हूँ
तऽ नाए छै जैमे से दू टा भऽ गेलै
हं दस मिनट पुइर गेल एहन किछ नहि छै अहाँ दस मिनट मे कटि जायत से कहाँ कटत
तऽ फोन कटइ नहि खराब भऽ गेलौ भात हँ तऽ आओर बारह बजे खेब तऽ किए नहि खराब हेतौ जो फैंक दही
जलिय
प छय
आब पैसा चेक करियउ पहिले त कल करब
तुरन्ते आबै छै की तुरते आबै छै
हँ आइ थिंक तुरन्त आब जाइ छय
हच ता ठीक छै देखै छीय
जेना फ्रेंड एप पर होइ छय ने
हं हँ आ एहिमें इहो ऑप्शन जे अहाँ बैक नहि कऽ सकै छी हँ इ भेलइ ने बात करैत करैत बैक कऽ क कोनो आओर काज क लिये से नहि कऽ सकैत छी
हँ से स्क्रीन पर अहाँके ओ देखाइए बैंक करतै एकदम डाइट बैंक
नय हैत बनबै छी नहि होइ छै देखबै छै कॉल समाप्त करने के बाद हटाए देखबै छय कॉल समाप्त कर के बाद हटाए दादीवला फोन कते चलि गेलहु गी चाल
डटाके देखियौ आ त हम फेर की देखबइ या
बाबूल
रुओ